फोन फोन तऽ लागिते ने छलै लेकिन लागि गेल फेर।
हँ घूमै छले चकरी।
हू पूरा तहन यात्रा केँ अहाँ सबके प्लान फिक्स या नै
हँ तुहँ तोरो चलै कऽ छौ चल।
एग्जाम सब नहि रहत तऽ चलबे करबै प्लान बना लेवएह छै जे एतय से सुल्तानोगंज जेनाइ तऽ बहुत। टिकट रहत नहि रहत बिना जनरले मे जाय पड़त घुस कऽ।
हँ तऽ कते देर लागबे करतै सुल्तानगंज जाए में
सुल्तानगंज जाइमे तैयो सुल्तानगंज जाइमे कते टाइम लगत पाँच घण्टा छऽ घण्टा।
ह बहुत
एगो ट्रेन छैय राजेन्द्र नगर से भाग्ल सुल्तानगंज तक शायद जाय छैय छऽ घंटा लगबे छैय टाइम ओ ओहि ट्रेन से जाय सकै छी।
अच्छ तऽ चलिहें तन वएह से आबि जइहे हम सब उम्हर से एबौ आ सुल्तानगंज मे भेंट करियहे आ ओतऽ से फेर जे छै सब आदमी मिल कऽ।
कपड़ा कोन कपड़ा कोन पहिर कऽ जेबै गंजी नोर्मल सब की लालबम जकाँ लाल सब बोलबम वाला।
नहि आब हमसभ नवका बम थोड़े लाल बम थोड़े छियै जे ललका पहिर कऽ जैबे नॉर्मल। हाफ पेंट गंजी गमछा।
हू लेकिन सावन सावनमे तऽ हम पहिले बेर जेबै
ह सावन मे पहली बेर जैबे।
सावनमे पहिले बेर जेबै तऽ सावनमे लालबम तऽ बनबै कमसँ कम।
हू देख लेबै जेहन जेहन सबके भेष देखबै तेहने भेष धारण करबै। ओम्हरो खरीद लेबै नहि तऽ एतैहियो से खरीद कऽ लेने जेबै कपड़ा से हेतै।
ह सेहो बात ठीके कहलियै।
कामर कोन लेबी अथी वाला की बैग वला
नै नै अथिए वाला लेबै पीठे अथी वाला कवर लेबै की कनाहा वाला आ बच्चा थोड़े छिये स बैग बाला हा
ह बहुत बहुत पिठुआ सेहो लेलक बैग जका इसकुल बैग जका लटकेलक।
हँ ओहिमे तऽ बहुत कम जल उटै छैय नऽ लोक लगलक अपन।
हँ आ कवरमे एगो होइ छैय रस्सी वाला कवर जे लटकल रहतौ नीचाँ तक। एगो आबै छैय बास वाला ह।
बाँसवला बाँस वाला मे बेसी कम भीड़ पड़े छैय आ एगो बत्ती वाल जे कामर होए छै नऽ उ लचलच मे भीड़ जदा प छैय तऽ ओहिमे दिक्कत भए जायत। ओहिमे छाल सब निकैल सकै या।
हू बांस वाला मोटगर रहल। कनि ऊपर ऊच ऊच पर रहबो करै छैय।
ह बत्ती से हल्का रहै छैय बांस वाला पूरा फूंक रहै छैय ने तऽ ओहो पूरा हल्का रहतौ ओ लए जाइमे दिक्कत नहि होइ छैय
ओ हम तऽ सब बेर बासे वाला यूज केलियै
हु हम तऽ पहिला पहिला बेर गेल छलियै तऽ पीठ बला बैगवला लैकेऽ गेल छलियै
नहि हम तऽ पिठुआ कोनो बेर नहि जते बेर गेलियै हन सब बाँसे बला
नहि ओकर बाद सेकेंड टाइम गेलै तऽ बांस वाला हमरा कनी लागे छैय जे बुड़-तुड़ आदमी बेसी उठे छैय त नीक नहि लागल बत्ती वला लेने रहियै बढ़ियां से सजा कऽ
ह भैरव बम से सेहो बच के रहय पड़े छैय
ह भैरव बम सब नहि बचकेऽ ह तऽ सबटा नाशे भए जायत गेल आ सभ खतम
हा तऽ अहाँ भैरव बमसँ बचि कऽ रहियौ आ ओहिके बाद जे छैय अगर अहाँ बीच मे कतौ रुकली यै जेना कावर लेने छियै बीचमे राख राखलियै स्टैंड पर ओ तऽ अहाँ एगो सिकटी होइ छै सिकटी अपन निकालि कऽ राखि लियौ सङ्गमे आ अगर अहाँ के बीच मे नींद लागि गेल तऽ अहाँ स्नान करियौ तानसिक ची काची करियये
हँ सिखती जे उएह जल ग गाज ल जे भरने रहै छै कनि अलगसँ।
हँ
डंडो सब दै छै लाल बम सब के
अहा दण्ड जे दै छै से देबे करैत छि सिकटी अहाँके जे छै से ओ नियम छै जे सिकती अहाँ ऊ कामोर उठबै स पहिले सिकती पूरा ओकरा अथी करियौ ओहिके बाद तीन बेर उठा बैठक करियौ
कान पकड़िके उठै बैसैके
हँ बड़ नियम सब होइ छै बाबू
हँ नियम सब तऽ पूरा छै नियमे पर तऽ चलै छै अपन सबके परम्परा
आ ओहिके बाद जे छै से अहाँ भैरव बम एहि दुआरे। दण्ड कनि ज्यादा लै छै तै नया रहै छै ने पहिल बेर तऽ लोक ज्यादा गलती करैत छै ने
हँ हँ पहिला बेर गलती करै छै तऽ किछ किछ चैल जबै माफो रहयके चाही लेकिन उल्टे छै पहिले बेर बालला के। हू दण्ड देलक दण्ड पहिलहिएसँ मतलब फिक्से रहै छै जे एतेक लागबे करतो।
हँ लाल बम। तऽ बुझले रहै छै ने कतबू नहियो गलती करतै तऽ गलती हेबै करतै तऽ ओहि वजहसँ जे छै से ह ओकरा सभके ज्यादा कनि दण्ड होइ छै ओ भैरव बाबा के चढ़ायल जाइ छै प्रसाद
प्रसादी लड्डू
ह एगो मेन जे रहै छै ओ रहै छै तोरा सभ के जते हेड रहे छै ने ओकरा की कहल जाय छै।
सरदार बम सरदार बम कहल जाइ छै सभ ग्रुप के एगो लीडर बनायल जाइ छै। ओएह सभटा डिसाइड कयेलक कि करैके छै नहि करैके छै। छै आब
किया रहै छै भोर के जे उठय पड़ै छै ने।
आह वएह तऽ आनंद छै भोर उठौ स्नान जे। करियो पूरा थकान लागे छै एकदम दूर भ गेले तहने तऽ फेर लोग चलल जोश के। लेकिन मन नै करैत रहै छै उठै के बात अहाँ ठीके कहलियै।
हँ स्नान केलाके बाद तो होइ छै जे बाप रे बहुत बढ़िया भेल पूरा फ्रेश बुझाइत रहतौ। आ नहि तऽ। बिना स्नान केने ध होइ छै कनी देर आओर सुइतते रहितौं जाइए के छै पहुँचै के छै।
ह बहुत दिक्कत होइ छै छोड़ि दे तऽ सभ सुतले रहि जेतै। एहन थाकल रहै छै जे लोकके छोड़ि देतै दस बजेसँ पहिले केओ थोड़े उठतै।
ह लेकिन नेहबी जते दर्द रहतौ सभ गायब।
ह ओ बाबाधाम जायके। एगो जोश रहे छै ओह पर आदमी उठि गेल ग्रुप मे लाटमे सभ रहल। लाटमे सै उठि गेल आदामसँ।
बढ़िआ छै ओहिके बाद हँ आरती होइ छै।
आर त ई सभ करै छै तऽ कनि जोश अइब। हँ हँ
सरदार बम जे छै अपन लागल रहल पुरा। आरती केलक ओकर पिछा पिछा तोहूँ अपन आरती करही ओहिके बाद जे जेना कामौर राखने छै ओहि हिसाब से अपन अपन कामौर उठाउ।
हूँ हूँ सभ अपन कामौर सभ अपन कामौर पर किछु ने किछु चिन्ह देने रहल या यादे रहै छै जे हमर ई छी कि ओकर ओ छै कतेक बेर फेटाइयो गेल ओ ओकर उठा लेलक ओ ओकर उठा लेलकऽ सेहो होइ छै ने।
हा लेकिन अंदाज लागि जाय छै लोक के, ककरा बाद के राखलक से ओहि सभसे अंदाज लागि जाय छै
हा सभ अपन चिन्ह लै छै अपन अपन लगभग एकाध गो मिस्टेक होयत हेतै त ओ सभ सभ सरदार बम दन सन त माफे ने कय दै छै सरदार बम बुझियौ त पुरा पावरमे रहै छै।
हूँ उ ओ अपन कहि देलक जे बाबु आइ एत जेबही आइ एत से रुकैक छै। आ रहैत की कहै छै ओकरा
हूँ उ ओकरा की कहै छै कतहु जे रुकै छै ओकरा धीरा कहै छै, नै नै धीरा, हा आइ धीरा कतय दैक छै ओत दैक छै हूँ
यैह छै, कुल मिलाके ठीके छै, आब देखही इ सभ होइ छै
जा। जेबै तखने ने पता चलत, इ नया, सावनमे गेल नहि ने छियै नया अनुभव रहत, आसिन कात तिक, आसिन मे त गेले छियै बहुत बेर मोन लागत किछो
जाइ छै
आसिनमे हमसब बससे जाइ छियै, गावसे बस से लगभग पचास साठि आदमी रहल। एक साथे गेल, फेर हमरा सभके एनाहिते रहल रुकलहूँ ओ त फेर धीरा पर खाना अपने से बनबैके लेल, सभ मिलेके बनवै छलै, लेकिन आब एक दु साल से लोक हलवाइयो के लए जाइ छैय हलवाइये बनेलकऽ लोक अपने आप बुझियौ त रेस्ट केलक, खाली खाइके काज रहै छै
ओ। बढ़िया छै तऽ, आसिन मे कहिया चलै छियै, कहिया जल ढारै छियै आसिन मे
हूँ
हा, लेकिन आसिन मे शायद दुर्गा पुजा टाइम मे जाइ छै ने
स्थापन के दिन जल चढ़बै छियै हमसभ, बहुत आदमी तऽ पंचमीये सभ कियो जल चढ़बै छै ने
ओ।
बहुत कलस स्थापनके चढ़बै छै ओ, सभके अपन अपन रह
कलस स्थापन के पाँच दिन पहिले अहाँ जल उठा उठाउ आ अपन जहिया कलस स्थापन हेतै ओहि दिन अहाँ जल चढ़ा दियौ।
ओहि दिन जल चढ़ा दियौ आ फेर अगिला दिन बासुकी नाथ फेर घुमि फिर लिअ, फेर एक दिन हमसभ गंगा सेवन सेहो करै छियै, सिमरियामे आबि क
अच्छा।
तक ओत राति के खिचड़ी बनल सभ खेलक, फेर ओत से आबि आब त इ भेलै जे कुशेसर सभ जेबे करै छै बाबाधाम एलाके बाद। तऽ आब जे छै साथे साथ उएह रस्तामे आबिते कहलहुँ गाव आबयसँ पहिले कुशेशरोमे पूजा कइए लै छै सभ बसे चलि गेल तहने सभ घर पर जाइ छै।
हँ बस जहन साथ मे रहल तऽ अपन।
हँ वेहा न
ह बढ़ए छौ तहन कते रुपआ के आस पास लाग जाय छैमे।
आब जादा लागै छै स दू हजार रुपआ लागै छै पहिले त एके हजार सभ पाँच साल पहिले एक हजार सभ छलै आब दू हजार रुपैआ ओहिमे खाना पीना अहाँकेँ भाड़ा ताड़ा सभ छै कोनो नहि तकर बाद अहाँ अपन जे खर्चाभ करै छी ओ अहाँ अपन करबै। जे किछु बाहर खाइ छी ओ अहाँ अपन खयबै नहि तऽ बसके भाड़ा राति के जे अहाँकेँ खाना देत सभ दुइयए हजार मे छै। सभ मिल कऽ अपनेसँ ओहिमे एगो मैनेज केलक हिसाब किताब भेल अगर कम तम पड़ि जाई छै तऽ फेर सभसँ सए दू सए एना कए कऽ ले लए लेलऽ जाइ छै। ए नहि रह छै को ह
से अपन समानो सभ ढोइ के नहि काज बेसी
ह बेसी समान तहन उघैके नहि काज नीक रहल अपन।
ह अपन काम आर लेने जाउ आ जतय य ओतऽ बस लागल रहत अहनके समान ऐ की नै
चलू ठीके छै
ह छै फेर करबै
एक बेेर आओर करै छी लाग जाइ छै तऽ ठीक